हँ।
हँ कि हाल चाल
ठीक ठाक।
आओर किसभ होइ छै
किछु नहि कनि बच्चा सभके पढ़ाइ लिखाइ करबै छलियै
ओ वर बाबू आबि गेला।
हँ, एला
कए बजे तक आबि जाइ छथि
दस बजे तक आबि जाइ छै कहियओ आठो बजे आबि जाइ छै। नहि साते बजे साँझ मे आबि गेल रहै छओ बजे
ह, समिल गेल
जेहन काज तेहन टाइमसे बात
कोन चीज मे छथिसँ
सिचाइ विभागमे छैथ।
ओ कतऽ पटनेमे।
नहि छनि तऽ आरा पोस्टिंग कयने छनि लेकिन पटना तऽ जाय अबैत छथि कि करबैप। ट्रेन बस तस के सुविधा छै नहि सीधा ट्रेनसँ जाउ आ ट्रेन। आ से छै।
हँ।
आ आरा से दूर छनि बिया छनि आरा तक ते बस जाय छी। बिया नहि जाइ छै, बस ट्रेनेटा जाइ छियै ताहि दुआरे
त तऽ छैहे बस दुआरे दिक्कत बड्ड भऽ जाइ छै आओर जलखै तलखै देलियअनि
हँ जलखे तलखे भऽ गेलनि एग रोल अनने रहैथ खेलहुँ हमसभ
अच्छा से तऽ छैहे
आओर अहाँके कीसभ होइ छै
हमहूँ एखने सबके जलखै देलियनि हेँ मैगी बनेने छलहुँ हेँ सभकेँ खुआ पिया कऽ छतपर बैष्लहुँ हा‌ तल्टऽ कली तनि गपशप कयली
ह
एतऽ खूब सुन्दर ठण्डा हवा बहि रहल छै एखन
ह
दू दिनसँ बड् गरमी रहै लेकिन काल्हिसँ हवा ततेक सुन्दर बहैत छै जे लगै छै जे पाईन ताईन हेतै
नाय एम्हर कहाँ किछो होइ छै ओमे तऽ गर्मी तऽ गर्मीए छै कमाले के नहि छै गर्मी प्रचण्ड गर्मी छै।
नहि एनो बड्ड गरमी रहै लेकिन एखन काल्हिसँ हवा बहैत छै तऽ नीक लगै छै
चा चालीस डिग्रीसँ ऊपर छै बरदातसँ बाहर छै गर्मी हमरा सभभके
ह से तऽ छैहे गर्मीए तेहने छै
ए सी दुकान सबमे हमरा तऽ ए सी नहि लागल अ लेकिन जतऽ देख देखै छियै जकरा ए सी लागल छै तकरा सबके तऽ देखै छियै एकदम ए सियो फेल कऽ रहल छि एतऽ
छैहिये जतय अहाँके जन जनसंख्या बेसी भऽ जै जै नऽ‌त गर्मी बढ़ि जाइत छै पटनामे जनसंख्या बड्ड भऽ गेलै हन गाम घरसँ सभ उठुठ पटना दिल्ली बम्बइ चलि जाइ छै तऽ ओतय गर्मी बेसी पड़बे करतै
ह से तऽ छैहे
गर्मी प्रदूषण गाड़ी घोड़ा बेसी चलल कतय जेतै ओ सभ? चीज तऽ प्रदूषण बेसी भऽ जाइ छै।
प्रदूषण हदसँ जादे छै दिलियो सँ बेसी छै
ते ने सएह छैनि, तैयो लोक दिल्लिए बम्बई दौर-दौर जाइ छै।
की करतै, रोजगार दुआरे दौड़ै छै फेर-फेर कोनो नोटबन्दी होइ छै। किछो होइ छै दौड़ल अबैया लॉकडाउन करैत छै सरकार सभ दौड़ल गाम जायत आब आ जहाँ कोनो अथी हेतै कि दौड़ ले फेर अबैत जायय ई नहि, एकठामा रहू करू से नहि।
से तऽ छैहे नहि कनि स्थिर भा कऽ लोक रहतै तऽ गामोमे बहुत तरहके चीज छै ने से नहि छै, जहाँ फेर कनि होइ छै कि भगैजाइ छै।
ह से तऽ छै लेकिन करतै की पेट ल के पहाड़ छै ने पेट लेल सभ दौड़ै छै ने। प पढ़ल-लिखल बैसल रहै छै।
आ नहि तै गामो घरमे जेना जे पढ़ल लिखल अइ से अहाँके शिक्षे बटतैथ
ह हँ
तऽ बहुत ओहोमे रोजगार भेट जाइत छै हँ जे पाँच सए कतहु लै छै अहाँ दुूए सए लियौ तखने हेत, आब अहाँ। बुझबै जे नहि, शहरमे हमरा पाँच सौ दै छलै, तऽ हम दुए सौ केना लेब से तखन तऽ नहि हेत। तखन तऽ पहाड़मे अहाँके भाड़ो नहि लगै ए घरके से तऽ ग गाम मे बचत हेत अपन घर ऐछ स लोक सब नहि बुझैछ से नहि, ओतऽ पाँच सौ दै छै ने, तऽ हम एतऽ दुइए सौ कऽ किया लेबै? तह तऽ हम दिल्ली-बम्बई जैब
हँ, से तऽ छै, शहर सभमे पाइ तऽ दैए छै, लेकिन ओएह भाड़ा तऽ भाड़ेमे चैल जाइ छै।
हँ तऽ छैहे
और गाम घर क की हाल चाल छै
ठीके छै एखन काज चर्चा खूब छै
ओ कतय कतय अछि
हमरा तऽ संजोगसँ एहिबर नहि अइ दू हजार सत्ताइस मे खूब अछि
लेकिन माँ सँ गप कने छलहुँ, हँ तऽ ओ कहलनि अछि काइल खन जायब। ओ तैयारी कऽ रहल छलीह। तऽ म समधि और जैथी
भार तार सठै छैथ की करती
से तऽ होइते छै समधिऔर जाइमे तऽ भार सठैए पड़ै छै कम कि बेसी सभके दिअ पड़ैत छै की करतै
इएह सब एकटा रीत रीति-रिवाज गाम-घरमे छै ने वैह शहरमे जाइयो देखिय। केओ एकटा पैकेट पकड़ा देलकै, भऽ गेलै। बहुत बड़ देलक सेहो बुझै छै लोक। आ गाम घरमे तऽ सब सबटा सैत कऽ लै जे ओ नहि तऽ
हँ
आ कहै छलियै हे जे बिजनेस करैत छी अथीवला ब्लाउज-साया वाला तऽ उएह सामान खत्म। खतम भऽ गेल तऽ आब सामान खतम भऽ गेल, तऽ ओकरा तऽ फेरो मंगब पड़तै। सएह सभके कहलनि दरभंगा जायब तऽ किछ किछ लऽ लेब दरभंगो जेती ल अनपुरै लए
तऽ सभटामे तऽ पूँजी मैर कऽ जाइ छै ने आब हम कह हम कतऽसँ करब पैसा तऽ बच्चाके स्कूल में खर्चा भऽ जाइ छै
से तऽ होइते छै सभके होइ छै स्कूल खर्चा भैले अहाँसभ गाममे छी हमसभ शहरमे छी तऽ हमर सभभके भाड़ो लगैएा ऊपरसँ सभटा लगैए सरकार थोड़े ने सरकारी नौकरी छै तऽ की दै छै किछ नहि एकटा घरो दे देते सेहो नहि दै छै सरकार ओतऽसँ लुट लुट क लैए जाइ छै
हँ से तऽ छैहे। हमरो सभके इन्दिरा आवास कहलकै हे अखन तक पन्द्रह सौ रुपैया लऽ गेलै हँ, तैले एखन तक पाइ नहि एलै हैं एतऽ तऽ घर अगना बनतै।
हू।
छै हे।
यियाके लोन उठा उठा कऽ काज करय पड़ैत छै लोकके कतयसँ पूर्ति करतै आ बच्चा सभके छोड़ि देतै से नहि हेतै।
से तऽ छैहे।
आ ओतेक जतेक काज। करबै छै ओते पाइयो तऽ नहि दै छै सरकार अपने नहि छै ख खाली कनेने छै।
से तऽ छै हे, एक्के गोटा पर रहतै तऽ एक्के गोटा पर केना रहतै? कतेक लऽ देखतै। दुरो दिसँ होइ छै जनतो खूब खाइए बीचमे आ सरकारो दिससँ जे।
सरकार तऽ दैते छै जनिते नहि एकटा एक सभटा तऽ नहि ने, आवाज उठौतै सँ बात छै ने।
उठे
आधा तऽ जानिते खाइत छियै। अपने अपने के मार जा जाइ छै भ्रष्टाचार अचारा अलगे भऽ गेलैए सभके ओकरा ओकरा मारलहुँ कपड़ा मारल घूसखोरी भए गेले या जेकरा छै से के अपन निकल जाइ जेकरा नहि छै, से एकेटा पोस्ट पर अटकलऽ रहै छै।
से तऽ छै हे
आ
सएह सभ छै ने उएहसभ बीचमे खाइ छै त कतहु कतय सरकार दै छै आखन निचाँ जनताकेँ भेटि नहि रहल छ
ह एकटा पोस्ट के बढ़बै लए चारि चारि लाख पाँच पाँच लाख लै छै
हँ।
आ जकरा नहि छै से बीचमे मारल जाइये
से तऽ छैै हे
तखन लोकके मेहनत अपन सच्चाइ जे छै, से तऽ आइ नहि काल्हि। काज देबे करतै से बात छै
ठीक है आओर अहाँकेँ नहि छै कतौ काज करतैब तऽ
नहि हमरो एहि साल तऽ नहि छै। एकटा छै हमर सासुरजीसँ छै जेनाइ नहि जेनाइ से वाल गप छै ओ कऽ अभी छुट्टी नै न छै अखन छै गर्मी छुट्टी आर सभके भऽ जाइ छै गर्मी छुट्टीके बाद ने ओ सभ सुविध व्यवहार सूधवला होइ छै।
हँ।
तखन जेनाइ बड़ा मुश्किल भऽ जाइ छै। तखन अपन रहै छै तऽ जाइए पड़ै छै सँ बात
ह, ह के छैथ से
हमर ससुरके अथी विसक छल ने मतलब ओकर मामा गाम दिस
कत छैन मामा गाम
मधेपुर।
मधेपुर डोड़ी
हँ, बाबू साहेब डोरी।
हँ, किनका आतौ
किनका एतऽ से तऽ हमर नाम नहि बुझले हँ ओ नहि छथि आब अपना सभके मामा गाममे ओ कि नाम छ मधेपुरवाली जे सभ कहै छलेन से हम हमर ददिया सभके बहिन छथिन ने
अच्छा अपने बहिन।
हँ, अपने बहिन छथिन
ओ पप्पू सब पप्पू सब अबै छलखिन लालगंज
अच्छा। बढ़िआँ अइ तखन तऽ ओ मामा नहि अथी भऽ गेलाह ससुर
ह सएह छियै तखन तऽ चिन्है नहि छथि कए बेर भेँट भेल है
अहाँकेँ कहबै हमर सभके चिन्हैत छैथ अहाँकेँ नहि चिन्हैत हेतै
ओना एम्हुरका सामानसँ चिन्हैत छथि तऽ ओम्हुरका समामानसँ नहि चिन्हैत छथि
हँ मने मामा गाम सममसन नहि चलेंगे छै
नहि ममे गाम केँ समान चिन्हैत छथि तऽ हम ओम्हरका ओ हमर ससुर हेताह से नहि चिन्हैत छथि हमरा
से बात भेँट तऽ भेल छलथि कए बेर मामा गाम गेलौ हतऽ
अचछा
ओ बूढ़ियो भेँट भेल छलथि मधेपुरवाली जे छथिन
हॅ
सेहो लेकिन ओ चिन्हैत नहि छथि हमरा जे हम हुनकर पुतहु हेबैन कि के हेबैन से
हँ जखन देखै छैै तखन ने लोक बुझै छै
देखै छै अबै छै आयल रहै छै बियाह दानमे तखन ने से सब तऽ नहि कहियो एलखिन ओसभ आ नहि कहलो नहि गेलेन से बात
तऽ छहियै
आब सबक ओते दूर के ने कह ठीक छै
ह